हेलो, हेलो, हँ भाभी गो गोर लागै छी भौजी
खुश रहु खुश रहू। ठीक छी? बढ़ियां-बढ़िआं, बौआ सब ठीक?
हँ सब बढ़िआँ, सब मस्त
खाना तऽ बोआ यै एखन बनाइए रहल छियै कटहरके तीमन बनेलहुं हे, हँ आलू कटहर के तीमन आ भात, भात बनेलिया आ ओही कटहरके कनि थुड़ि देलियै तऽ कहलियै कनि बड़ ओकर नीक होइ छै ने छोटका कटहर छले हँ तऽ ओकरे बर बनेलि नहि नहि बिआवला नहि छलै तऽ फेर तहन बड़ नहि नीक होइ छै ने ऽ उएह हँ हँ त उएह कटहर के हं तऽ वएह एखन भात आ तीमन बनि गेलै आ फेरो जहन खेऽ लए बैसथिन तहन फेर तहन तऽ ओ करबै दू टा तैर लेबै
से तऽ बनियां कर आब जहन खाइ जायत दस एगारह दस तऽ बाजे गेल
हँ आब खा जाइ जेते पढ़ै छै बौआ सब अखन आ पढ़ि कऽ उठै जाय जेतै हँ हँ खा लैया कनि मनी मोनस नहि कनि मनि हँ कनि मनी खाइ जाइया
हू
अहाँके बौआ सभ सुति रहल
नहि सुतै जायत हमरो सबके सुता कऽ सुतै जायत तेहन हँ हँ सेह वला बात अए ह खेरी चटनी आइ हमहु बनेलहुँ हे
अच्छा खेरही चटनी बनेने छलहुँ आइ
हँ बनेलुहें खेलखिन हं नै एखन मगर बनेलौं हे खेरही चटनी आब खाय जेथिन सब आदमी कऽ हँ गाम वला गामसँ ए कनि हँ
हेते ई जे बाजार से जे खरीद केऽ अनै छै ने ओ तऽ लस्सा जका त भऽ जाइ छै ओ कोनो जोगरक नहि होइ छै हँ बनेने रहियै हम एक दिना ओ कोनो काजक नै होइ छै जे नहि ओकर स्वाद रहै छै नहि किछो आ ओ हँ खेरही चटनी तऽ गामेवला खेरहीके नीक होइ छै
आ ई खेत मे कनी भेल रहै दू किलो के आस
टूटैत हेतै खेरही तखन टूटैत हेतै नहि
हँ दे हँ देने रहै दू किलो हमरो देलखिन आओर कनी साउस रखलखिन पाँच किलो के आस पास सायद देलकै खेत मे ओ कनिक आधा द के ओ लेलकै हूं औ अहाँके तहन खेड़ी पठा देब हम एक रति अहँ लए
भेज देब भेज देब हमरा नीक लगैया ख भि तऽ ओ भेज देब हँ हँ झा ज एथिन नऽ कहियो इमहर
हँ हँ भेज देब भेज देब सब जे ी टिकटे नहि मिलैत छै रहे छै
तऽ टिक अच्छा हुनको नऽ टिक टिकट भेटै छनि ओ तऽ बड़का फोन रखने छथिन तऽ कटा लेथिन कखनो हुनका तऽ कोन दिक्कत नहि ये बौआ से नहि कहियौ अहाँके बड़ नऽ बड कंजूस छथि बुझलियै ने ओ खर्च खर्चे नहि करय चाहैत छथिन की जायब भोजी लगमऽ जायबे जाबब ताब चलू ने अपने घुम फिर नहि तऽ हँ नहि ये बौआ हे जे हम दिलके बुरा नहि छी हम बड्ड नीक छै अहाँसभ जे कही हमरा हमरा दिल बड़केी टा कहै अछि हमरा हँ हमरा हम केओ अबैत छथिन तऽ हमरा बड्ड मोन खुशी होइयऽ हम दोसर जँकाँ नहि ऊपर उ करै छी दोसर सब भौजि करे छै ने ऊपर ऊपर करत अन्दर से मोन जरैत रहै छै हम मुहे पर कहिनो हमरा से नहि होइया
सब मन जरैत रहहि अन्दर सऽ आहाँ नीक रहैत छी
हँ आब मुँहे छै एहन तऽ की करब ह बियाह करऽ काल मे नहि देखलेत अहाँके भयत आब कि करम मुँहे छै। हँ आब तऽ झेलत तऽ पड़बे करत
इंतजार जे चाय मिलले, आब नाास्ता कखन मिलत से नहि कह
आ जखन एलखिन झा जी तखन कै केहन छै चाय बना दिअ नास्ता बना दिअ तऽ नहि रह दियऔ भौजी, रहऽ दियऔ भौजी आ आब आब ओतऽ जा कऽ शिकायत करैत छथि हमर नय
की लग जााक बैस कऽ बतिया लगलियै ते
ये बऊआ दू मिनट ट बैसलियै ये बौआ बुझलियै की दू मिनट बैसल हेबे आब काकी छथिन बूढ़ सूढ़ छथिन ओ कहलखिन जे बैसू बैसू कनियाँ बैसू कहलियै से हमर झााजी आयल छथिन से नहि हमरा जाय दत तऽ हमरा जलखै बनबऽके अछि आ कहलकिन नहि-नहि भोजी एके बेर खेनाइ पिनाइ खा लेबे के बेर नहाय सोना क हाँ, आ आब देखियो कहे छथिन जे नऽ बना क देलैत
ताकि खेरी तेड़ी नहि देलत हुनका एते बड़का खेत छियनि तऽ
ओ बै लै छथिन बौआ यै जे माँगलै तऽ हमराासब के जायके कोनो फिक्स नहि रहैत छै जे कहिय जेबै आ नहि जेबै कह पहिलेसँ कहने रहबनि तहन तऽ रखने रहथिन ओरिया कऽ आ नहि तऽ तहन तऽ हुन हुनका राखल नहि होइत छनि ओ दऽ दैत छथिन या तऽ बेच लैत छथिन अपनो जोगरक नहि रखै छथिन ओतऽ की कहू, अपनो जोगरक नहि रखै छथिन हँ नहि से तऽ नहि छियै तऽ जे कहियौन सब बना दिअ तऽ बना दै छथिन पाइन बरनीक हँ कक कखनो कहबनि काकी यै चाउरके रोटी खाए कऽ यै तऽ नैहों हुनका चाउरक आँटा रहतै तऽ लिअ न सिलौटे पर ओ फुला कऽ रगैड़ कऽ अहाँ के टो हाँ ठोकि कऽ खुआ दे
तऽ यै ओ पिठार बना दै छथि कि रोटी बना दै छथि
नै नै आब ओ पिठारे के रोटी बना दै छथिन ओहन हुनका मे ओ छै, हँ हाँ बना दै छथिन ओ पिठार पीस
हम नै खेलु हें आइ तक तहन तऽ हमरा अहाँके काखी लग जाय पड़त ई खाय ले पिठार के रोटी
हँ तऽ गाँव वाला चीज खैके अइ तऽ हमर काकी के तऽ जे कहबै से कदीमा फूल के जे तरकारी बनबै छथिन से तऽ तेत ते नीक लगै छै से कहू ने साग चढ़ाकऽ ओ चारि अंगना बुलि अबै छथिन ताबत हुनकर साग बनि जाय छनि सिद्ध भऽ जाइत छनि नून धऽ कऽ खा जाइ छथिन हँ कहु कहै छथिन हमर काकीये से सागो लोक बैसि कऽ बनेतै? उंम्म साग तऽ चूल्हा पर चढ़ा दियौ हँ ओ अपने आप सिद्ध भऽ जेतै ओकरा किये लोक बैसि कऽ आँच देतै हमर काकी नै हँ, ओ बैसले बैसले भऽ जाइ छनि हुनकर घुमि कऽ अबै छथिन ताबे साग बनि जाइ छनि
आ एम्हर के तऽ लोक के गैस छै तैयो ओहिठमा खड़ा रहल, खड़ा रहल तऽ आँच मे
हँ तऽ अहाँ सबके गैस खर्चा भऽ जायत ने ओ अपन आगि पर चढ़ा दै छथिन गोइठा दऽ दै छथिन दूटा हँ
छनि
हँ हँ चिपरी गोरहन्नी अपने ठोकै छथिन न गोड़हा बेचबो करै छथिन बड्ड गोड़हा बेचै छथिन दु टा गै छनि न बड्ड बेचै छै हँ आब आब तऽ महंगो भऽ गेलै आब की कहलियै घी हँ नहि रखै छथिन यै बौआ बेच लै छथिन सबटा हँ ओ बड्ड बड्ड उंम्म अपनो जे खेथिन काया मे जेतैन ओतबो नै रखै छथिन पता नहि की करथिन सबटा बेटी पुतोहु लै अपन बेच कऽ अपन लगा दै छथिन ई नहि से अपने खाउ हँ
अहाँ सब जाइ छियै तऽ दु चारि किलो कहि दैत छियैन कनि दऽ दिये कनिक राखि कऽ घी ती लऽ लिय करू
छनि चौ ओहन पुतहु तऽ कहतैन तहन ने
काकी के ब एते जाइ छियै बात करै ले आ बहला फुसला कऽ लऽ लेबैन से नहि होइये
तब अगर जेबै तहन तऽ दऽ दै छथिन से नहि से नहि देथिन दै छथिन। ह दोसरो अंगनासँ मसुरी पिछला बेर गेल रहियै तऽ कहलियै मसुरी नीक लगैएा मसुररी दालिके जे अथी उसना बना कऽ। खाय छै हँ। तऽ नहि रहनि तऽ चलि गेलखिन कुअरनी अँगना हुनका सभ माँगि गेलखिन दुख कलो से नहि हमरा दिआ खरीदऽ ल गेलखिन तऽ ओ बेचारी दऽ देलखिन कनि से नहि लऽ जाा वहाँ। पुतौहु के नाम पर लऽ जाय छी त फेर एलखिन तऽ हमरा द देलखिन से नहि कनिया। लेने जाउ कहली ठीक छै लेने जाइ छी। तऽ से जाइ छियै तऽ दऽ दैत छथिन गामक समान सभ दऽ दै छथिन हँ आब केओ अबैत जाइत छै तऽ। कहैत तऽ छथिन भेज दिअऽ भेज दिअऽ। आ भेज दिय तऽ फेर लाबऽ लए के जेते ताहि दुआरे कहै छियै नहि नहि क। ककरो दोसर दआ नहि भेजियत जहियआ हमसभ अबनि तहिया आनबनि।
नहि नहि से तऽ केओ लऽ के जाय नहि चाहैत रहे छै ने एते गर्मी।
अहाँकेँ तऽ सासुर से आबि जाय हत। गम वाला चीज सभ ने अर कनन साग पात सभ तऽ अहाँ खाइत हैब ने।
हँ हँ साग पात खूब खाइ छी किछु किछु आबि जाइया बादर हमर गाम मे तब। छै जे किछु होबे नहि दै छै। नहि तऽ बड़ मान पर हँ किछो। त त नहि दै छै एकदम बानह ओ तऽ एक। साग ताग भेले पटुआ साग कनिक।
अच्छा सागो सभ खा जाइ छै ने।
सभटाच तोड़ि तोड़ के आम तऽ एकोटा ने रह दय छै पूरा गाढ़े सहिते लागे छै ओ खाक कऽ लेतै मगर तैयो ह पूरा एकदमसँ रहै छै। प आ पप्पा के काकी एहेन छथिन जे कुम्हर जतेक। जे छुपा कर र दे तऽ दे जे
तऽ आब की करथिन हे बौआ हँ बाँकी चीज तऽ बाहरमे भेटबो करैत छै कुम्हर। तऽ गाम जकाँ नहि भेटैत छै तऽ ओ अपन नहि छुपा कऽ रखथिन।
एकदम लै छनि खूब फड़ल छलनि एहि बेर तते फड़ल छलनि। जे सभके लागे जे एकटा हमरो सभके मिलत मिलत जे बनायब कुम्हर कुम्हार अदोरी देली ख नानी कुमर देलखिन अपन केने हेथिन।
तऽ तऽ चोरा लेतौ तऽ नहि।
अपने घर मे नुका देलखिन ने जा। रति मे देखलखिन ई सभ इम्हर सभ देखे गेले आ ओहि दिन दोस दीसरे दिने कतऽ चलि गेलै ओ कुम्हार कुम। ह पता नहि चलले कुम्हर के प्याज खाली। के खेत ग मे किछो नहि छलै। खाली प्याज टा छलै तऽ एक दिन ईसभ कचरी बना कऽ सभ आदमी कनि उदारि कऽ खेलक।
अच्छा मसरी तल त क बर ने रह ही। हँ हँ बड़ी सुआतगर होइ।
ब लोढ़ी सिलौट मे पिजेलखिन बाप रे बाप। ओहिमे पीस कऽ त हम बनेलिन।
आदगर होइ छै ह आब तऽ हँ आब तऽ लोकि करत तुरन्त मे लेत आ बेसन दऽ देत ओकर कोनो सुवाद होइ छै कोनो स्वाद नहि होइ छै हँ ओकरा मसुरी दालि के भीज ल दी। यो है आ कनि बदमक दालि के ह हँ भीजल लए धऽ दियौ ओकरा सौंसे ओकरा जे धऽ दै छै ओ। ओ नीक लगैत छै ओकरा कचरी करैत छै नहि आबक धिय पुता ओ ओकरा। पकौड़ा बना दै छै ह
तो लुज बुझलुज। निक लागत मजो नहि आ ह ओते मजो नहि आयत मसुरी दाल के तलके स्वाद ह
हँ हम जेहि। बनायब तैया हम ओहि मे बनायब मसुरी दाल के पीस के ओहि मे बनायब हम।
अकर चोटको बड नीक लागे छै खाय मे आम दऽ के एकदम कच्चा आम के बन नीक लाग छै ख ह
छैहे कम तेल मसाला मे ओकरा तप पर के धऽ दियऔ आब तऽ ओहो लो। छान लै छिय लेकिन हँ लेकिन चटका के मतलबे त ओक ख भिजबियौ एकदमसँ याद हँ।
पूरा छानै छलियै।
नहि तऽ ओ नहि स्वाद होइत छै चटक। क्का के मतलबे छै से भाय चटा ओ आधा काँच आधा पाकल रहै छै तऽ ओ। कखन ओ नीक होइ छै तब पर नहि ओकराब लोहियामे छानि देबै हँ ओ त। कचरी भऽ जाइ छै तहन फेर।
कचरी जेना बना के ओकरा रस में द देलहूँ अहाँ केना बनबे छिय तावा पर एक
कछ भेलै हँ ओ त कछ कहै छै ओकरा प्याज त्याज धऽ क बनेबै। तऽ ओ कच भऽ गेलै चटका तऽ दालि लेटाके बनैत छै आ ओकरा अहा
दालि हमरा अछि हम सोचै छी जे आइ काल्हिमे बनाबी।
हँ तऽ ओकरा राति। कत्तेमे फूल लए दऽ देबै आ ओकरा भोरमे दू पानने तीन पानने ध कऽ। आ ओकरा ने पीस लेब सिल्लौ उठपर पीसल हैत तऽ पीसब नहि तऽ अहाँसभ तऽ ओ। मशीन गुड़कुरा ले छिय आइ काल्हि तऽ अपन गुड़कुरा लेब ओहिमे आ कनि ओहिमे दुख। एकटा लहसुनके क ली आ अदरक दऽ देबै ने तऽ कनि स्वाद कनि खुलैत छै ओ। ओकर हँ आ कनि नून हर।